की हेलो
हॅ बहिन क हाल चाल
सब नीक छै बहिन अपन कहू की हो रहलै अभी
बस ऐसने बोसल छियै तऽ सोचलियै अहाँ से तनि गप कर लेब ढेर दिन भऽ गेल गप करल अहाँ सगे लगै छै कि अहाँ कनोहु बाहर छथिन की
हँ बच्चा लोकोग बाहरे छथिन अभी कहू की हो रहल ह अभी। तेलू
ब तनिका बैठल छीिय एले ए तऽ तनिका क यहाँ से बैगोप करे के मोन बहुत बड़ दिन से रहल छै तऽ अहाँ तनिका फोन कर लेब अहाँ डिस्टर्ब नहि ने होल
मै न कोइ डिस्टर्ब नहि होइ छै अहाँ के कहू की हो रहल छै
हमे तऽ बैठल छियै चाय पानी भऽ गेल अहाँके
हँ हँ हमरो चाय पानी भऽ गेलै अभीये तुरन्ंत पी करके गिलास रख के अहाँ के फोन आयल तऽ ओहि फोन उठलिय
अच्छा तब कहूँ मेला तेला घूमे उमेके किछु प्लान बनल छै अहाँके घर परिवारमे कि
हँ सखी ई तऽ हमर मुँह के बात तऽ अहाँके छीन लेलू कही हमहुूँ जायके सोच रहल छियै कि कहाँ जइये मन बहुत दुखी भऽ गेले घर के काम काज एकदम खतमे नहि होइ छै
हँ
कनि छुट्टी उुट्टी मे तनी जायके एन्ने ओन्ने घूमे के कतहु कतहु घूमेमे
तऽ ई तऽ अहाँ के एकदम नीक विचार छै कि तनिका गृहणी सब के भी एर से तनिका रेस्ट मिल जाय छै
हँ बहुत एकदम मन दुखी हो जाइ छै घरके काम काम कर करके
अद कुछ की महिला बात च्चाके कमाइ छथिन तऽ ओ आर त आठ घंटा के ड्यूटी कर के आबे के पसर जाय छथि लेकिन जे गृहिणी सब होबै छथिन ओ आरके तो भोर छओ बजे से
चौबीस घं्टा एकदम
रात के बग बजे
हँ हँ एगारहो बजे छै बारहो बजे बज जाइ छै कबो कब एको बज जाइ छै तऽ आदमी के फिर सुबह उठके छओ बजे से काम करै छै तऽ दू चार घण्टाे नींद मे की होतै
किछु ने मनो खराब हो जाइ छै
ह चलू ने प्लान बनाहू कतौ घूम के आवल जाय की
हमरा आरके तऽ इच्छा बहुत रहल छै सखी कि तनिका मलमाछ मेला जे लगल छै ने से तनिका घूमल राजगीर मेला से तनिका घूम के आओल जाय तऽ हमे तो सोचले छियै
हँ तऽ चलू ने हमहुूँ चलै छियै साथ संग्गे स्गे चले छियै सगे सगे घूुरे फिरे में भी बड़ी मजा आय छै दू चार आदमी संगग में रहैत छैना तऽ बडी नीक लगाई घूमे फिरे में अकेल अकेल कहाँ कहाँ कने किने जााद
न नहि ई तो अहाँके बात बड नीक छै कि जे सगे साथी मे घूमे फिरे के जे मजा छै ने ओ ऐसने न हो मिलै छै अकेला मे तऽ एहि चलते हमहुँ अहाँके फोन कनेे छी अगर जे प्लान बनी तऽ चलल जाइ छै सब से तऽ हमे तनिका अपन घर मे बात कर लेब आ अहाँ भी अपन मालिकसँ तनिका
हँ हमहुँ अपन मालिक से तनि पूछ लेब छियै कि तनि राजगीर मेला घूम के अहू
ह हँ
हेलो
हँ हँ।
आवाज आ रहल अछि कि नहि?
की आवाज आ रहल छै अहाँ
अच्छा अच्छा, कोनो काज कर रहले छी किी
हँ तनी बाल बच्चाके भोजन पानी बनि गेल छै ने तऽ हमर छोटकी बेटीके तनि भूख जादे लगै छै तऽ ओ आके ही खाना दै छियै त आउ तनिका प्याज बिना ओ
ई त बड याद अच्छा आदत छै कहै छै सर कहै छथि क्यूंकि प्याज खाय से लूक नै लगै छै।
हँ त ओकरा आर के तनिका ज्यादा पसन्द पड़ै छै प्याज। त वही दे दै छियै काटके।
अच्छा, लगै छै अप अपना दादि पे गेल छथि ने, दादियो के प्याज के बिना खाना कोतारी
घोटाइ जाइ छै। हां त एकरो आर वही आदत छै कि बिना प्याज के तनिका भातो खाइ त प्याज मांगी आ तनिका रोटियो खाइ त प्याज मांगी। लगै छै कि अहाँके बाल बुतरू मे लड़ाइ झगड़ा
हां, हमरो बाल बुतरु बड् बदमाश छथिन सबके सब एकदम, जते जते हम जाइ छियै ओते ओते ई लोग भी आबै छै।
कनिको थिर से ना बैठे देबै छै ना। आ आज कलके त बाल बुतरू डरबो ना करै छै। जे अहाँ आंख देखाओत त अहाँके आँखो से ना डरी।
आइ कालिके बच चा सब डरे छै, नै डरे छै, उल्टा हमनिये के डरा के के रखै छै।
त, ई जे बाल बच्चाके परवरिश आ संस्कार मिली, केना मिली से कि पता।
आजकल के मोबाइल के जमाना, जमाना मोबाइल के हो जाइ छै, मोबाइल में जैसे जैसे होइ छै, देखे छै बच चलो वैसे वैसे करै छै, कितनो शिष्टाचार सिखाब कि कोनो शिष्टाचार सिखाबै छियै ने? नहि सीखै छै इ सब।
तऽ वही तऽ कहे छैथ कहि छियै अहाँ के एगो हमनी आर के जमाना छले कि बाबूजी के सामने खड़ा होवे के लगी सोचे के पड़े के छै।
आ मोबाइलवा के बाद इलोग के बड्डी ध्यान से बडी मन लगा के सुनै छै। छथिन सभ आ सभ मनमे बैठा लेबै छथिन कि कैसे कैसे मोबाइलमे कहै छियै? आ कहे। कहै छै कैसे कैसे बो के छै तब ई सब याद हो जाइ छै लेकिन लेकिन माय बाप के बात। नहि बुझै छै आजकल के बच्चा लोग।
तऽ वही चीज ने कहे छियै अहाँ कि हमे जे आ आइ के बाल बच्चा जे माथा खराब करै छै। से तो आजकल के मााये बाप जानै छै। हमनी आरके माय बाप। भी छल थिन जे एक बार कुछो कहि देबै छथि। न तऽ आऔर बात के फेर दुबारा रिपीट न कर सकै छियै हमनी आर के। अजकलके तऽ अहाँके सीखा देत।
हँ ठीके कहे छीयै इहे सबसे मन उब गेल है। सखी‌ एहि लेल कहै छियै कि चलू कहीं घूम के आबे लेल।
नहि नहि चलेके ई प्लान जे बनले छियै ने अहाँ। से बड्ड नीक छै हमे। तऽ कहे छियै कि तनिक तनिका चलल जाय दू चार दिन आठ दिन ओने ही पूजा पाठ तीरथ। कऽ के घूम फिर के। आ ओ आर बाद आयल जाय।
ट्रेन से चलबू की कि बस लेलेम?
आ
ट्रेन से चलबू कि बस लेलेम?
देखू सखी आइ के समय मे सरकार तो हर जगह ट्रेन के सुविधा
हँ ह ट्रेन मे तनी घूरे फिरे मे आ अच्छो लगै छै।
थकावट न बुझाइ छै तनिका उठ के नहु चलि गेलू तनिका बाथरूम उथरूम लगल तऽ तनिका ओ आर मे बाथरूम के सुविधा छै आ। आऔर बचिकनो के पैसा कम लगे छै त। अच्छा अहाँके कार्यके काज भेटल छै की?
हँ हमरो के कार्यके काम तऽ भेटाय छै बड्ड। एते नीक कार्य छै।
हँ हमरो के भेटाल छै ओआरे में कुछो आमदनी होवल छै हमरा। वही पैसा से हमे सोचले छियै कि मलमास मे ह। घूम लियल।
हँ हँ तनी हँ हँ ठीके कहै छियै आखिर। पैसा एन्ने से नहि होजी जेते। तनी हाम उमके दर्श नो हो जेतै की?
तऽ आओर की।
एकरा से आओर नीक की बात छै। तऽ तनिका अपन घरमे अपन मालिकसँ अहाँ पूछि लेब आर हमरा आरके कल बिहाने। भीनसरे फोन क के। कन्फर्म कर देब तो हमे अपन मालिक के बोलके आ रेलवे स्टेशन भेज भेज के चाहे ऑनलाइन प्रज्ञा केन्द्र से दूयो जन के टिकट कटवा लेब।
हँ ठीके कहै छियै हँ।
आ हँ आर अहाँ अपन छोट बबुआके ले लेब। तनिका ओ छोट छै ने। तऽ तनिका उ घर में अकेले रहे मे परेशान हो जाय। तऽ उह के ले लेब आ हमे अपन छोट बेटी के ले लेब। हँ अहाँमे छोट बेटी के ल लेब जादे बाल बुतरू ले के नहि जायब हँ काहे कि बड्ड भीड़ होबै।
हँ बड्डी भीड़ होइ छै। हह हँ बड्डी बड्डी भारी मेला लगल छै। छै ओय म ओय जग। झूला ऊला खेलौना उलौना सब मे। लै छै ओहिज।
हँ। आ सरो सामान न अहाँ जादे ना लेब हमूँ न लेब
हँ दू चार गो कपड़े लेबल की?
बस बस बाल बच्चा के इएहे एगो दूगो हँ एगो दूगो। वापस ले लेब। आ सूट सलवार रख लेबै। साड़ी रख लेब।
हँ हँ सूट मे तनि आरामो मिलतै ट्रेन उरेन के सफर करे मे की
हँ हँ जाते कपड़ा उपरा न लेब। केना तीरथ चाहे पर्यटन के तनिका मजा लेबे के होय तऽ कहल जाइ छै कहावत छै। कि अहाँ अपन सामान कम ले के चलू
हँ हँ मजा लेबो हँ एके दूगो सेट हँ कपड़ा रखे चलल जाइ की
हँ हँ आ ट्रेन मे खााय खातिर तनिका अहाँ कुछ बना लेब तनिका हम एक
हँ हँ निमकी ठेकुआ ई सब बना लेले जाय की
हँ सत्तू के लीटी उऊटी बना लेब वही खायत पियत चल जायत। चलू ठीक छै तऽ अहाँ कन्फर्म करू हमरा आरके भिनसर ठीक छै ठीक चलू।
सेल क।